हेलो।
हलो।
हां बहिन किनै रहै छियै बहिन अहाँ।
आ बसहु
गप करल कते दिन भ गेल।
आ तऽ अहाँ काॅल किया नै करै छी, खाली हमरा से शिकायत करै छी कि हम कता रहै छी। कता रहै छी आइयो तऽ हमी केलौ हें, अहाँ किया क अ कता करै छी।
आ हम्मे सो चले रहियो कि कॉल करब अहाँके तऽ फिर तब तक अहाँ के कॉल घुस गेल। तऽ हम्मे बोलो चलो दिल से याद कर लाए छियै अपन बहिन के हम्मे।
अ घर मे पूजा छलैया बुझलौ। त ओते मे गेल रहौ नै तऽ हां तऽ सब तब बीजी छी।
आ।
ठीकघर आदमी के कनि के त रहैये
कियाए पूजा छलै।
ठीके, रुद्रा अभिषेक के पूजा छलै बहिन आय सत्यनारायण भगवान आह के हां जोड़ो मे होय छै तऽ आ उहो छलै आर सत्यनारायण भगवान के कथो होलै। बुझलौ तऽ हां तऽ वही स इ सबटा आदमी आ मतलब गाँव घर स।
हां।
दीदी सवर, भैंसुर ननद, नन्दोसी। भगना भगिनमान सब सब आएल छलथिन। हुं।
पूरा कुले पर परिवार जमा छलथि।
हां-हां आ फिर इमहर तऽ पिती आ पितवा पितयौन आ रहबे करै छथिन सबटा। तऽ सबके ए ए घरे ठाम रहै छथिन। तो उ सब भी आएल छलथि। तऽ सबके एक जगह ए छलै जमाव तऽ जानबे करै छी कि सब परिवार जब संगे भेटै छै तऽ सबके बड गप रहै छै दु-दु तीन-तीन बजे तक हम सब हां दू-दू, तीन-तीन बजे तक सखी हम सब गपे करतै रह जाय छलियै। करो आंख मे नीन्द नै रहतै।
रे खूब मजा करलहुँ।
हँ जेकरा नीन्द लागल ओतेक एक नी नीन्द मार ले छलियै एक झपकी ओते मारि लेलक।
बताउ फ्रेश होके फिर उठ भ गेल।
हँ हँ फिर सब हँसे बोले लगे छलियै तऽ सबटा उठके तैयार आ एहन गपी चलि जाय छैय ने कि आब कतेक बात काटबय। आ फिर सबके अपन अपन बात की एकर शादी मे ई भेल रहय ओकर शादी मे उ भेल रहय ओकर सास एहन छैय, ओकर ननद ओहन छैय, ओकर परिवार एहन छैय। गाम घर मे इ होइ छैय गाम घर मे गाम घर के जे दीदी सब आयल छलथिन तऽ ओ सब गाम घर के सब के कथा कहानी कहय छलखिन इ।
आ देखो सखी सखी अहाँ के गाम के बात से हमरा आर के मोन पड़ल जेना विषहरी पूजा तऽ अहाँ करै छियै ने।
आ देखियौ विषहरी पूजा तो होइ छैय खाली सावन मे ना। साावन मे जे नाग पंचमी पड़ै छैय हँ तऽ पहिल पहिल नाग पंचमी जे पड़त ने ओहि नाग पंचमी में होय छैय ने की आइ के हम सबमे जे जेकरा नयका बियाह होय छैय। तऽ पहिल साल मे मधुश्रावणी पूजाय छैय।
अच्छा तऽ की नियम छैय मधुश्रावणीे के अहाँ ओते ने
मधुश्रावणी के नियम छैय कि पंन्द्रह दिन ओकरा मे पूजा चलय छैय आ ओकरा मे बिषहरिये के पूजा होबे करै छैय आ गौर के एकटा गौर भेटै छैय ने जे जे शादी मे ओ वही गौर के पूजा करे पड़य छैय त जेकर पहिल साल रहय छैय कनिया के तऽ उ चाहे तऽ अपन माय के जाय के पूजय छैय कियेकि देखियौ ओतऽ सखी सब रहय छैय तऽ सब सखी रहल बहिन रहल भौजाय रहल तऽ सब संग मे जाय छैय फूल ओढ़े लेल। फूल ओढ़े लेल मतलब की भेल कि अब साँझ के जाय छैय फूल सब तोड़य छैय। आ ओकरा सुन्दर सा एकटा डलिया मऽ सजा के रखे छैय। आ ओही जे बासी फूल रहय छैय ओकरा अगला दिन भोर मे जे पूजा होय छैय तऽ विषहारा विषहरी पे चढ़ै छैय। बुझलों। बासीेए फूल चढ़े छैय, फूल रहल प पत्ता रहल आ पहिल दिन खूब नियम हाँ पहिल दिन खूब नियम होइत छैय विषहरा बनै छैय विषहरी बनै छैय एक दिन पहिरे। अ ननद आबे छथिन गोबर नहि मिट्टीसँ मिट्टी मिट्टी से हँ मिट्टए से बनै छैय। हँ आर हरदिक के गौर बने छथिन आ वही गौर के पूजल जाइत छैय पन्द्रह दिन पूजै छैय आ फेर पन्द्रहवा दिन जे रहै छैय ओहि दिन फिर से बियाह होइत छैय लड़का लड़की के। ओकर बाद फेर टेंमी हँ हँ बड्ड सुन्दर लागै छैय। बियाह के पूरा नियम फिर से भय होबै छैय ओकरामे सिन्दूरो दान होेइ छैय टेमी दगाबै छैय।
टेमी लगा की होबै छै सखी?
टेमी होइ छै, जे देख हँ, आ इहो दू रंग के होइ छै, एकटा होइ छै कि अहाँके टेमी दगाय छै तऽ, टेमी कहलै कहलैक। आ दोसर रहे छै, शीतलक टेम भी। तऽ, हम सबके शीतल टेम भी छै।
ओ, ओकरा आरमे की होबै छै?
आ, ओकरामे होइ छै कि देखियौ, जे टेम भी दगााय छै, जे रहै छै गरम वाला, तऽ ओकरामे जड़ ते टेम भी रहै छै, आ ओकरा मे तेल मे धऽ कऽ आ टेमी जरते रहै छै तो, पट से डालके, आ घुटना पर पान पत्ता रख कऽ, पान पत्ता मे छेद करल जाइ छै, आ घुटना पे राखल जाइ छै। बुझलौ?
हूं।
आ लड़का पान पात से, लड़की के आँख झाँकले रहत।
अच्छा।
आ लड़की के जे रहै छै, बिधकरी बनल, चाहे बहीन, मायकेमे रहै छियै, तऽ बहीन बनत। आ नहि तऽ, ससुराल मे रहै छी, तऽ ननदे बनत, बुझलहुं? तऽ ननद के, ननद या बहिन की करत, की ओकरा टेम भी लऽ के, आ तखन, घुटना पे दागै छै। छै कि, मतलब की, ओ बुझाबै छै? जरलका टेम भी, लेकिन हम सब मे तऽ शीतलक टेम भी होइ छै, तऽ शीतल टेमी में की होइ छै? छै कि, ओकरा तेल मे धऽ क, डुबा कऽ आ मतलब, बुता देवल जाइ छै? बुझा कऽ, आ गर्मे गरम अहाँके घुटनापर
ओ, तऽ ओ, ओकरारसँ
हँ, त कहि जे, केल चैल छै ने हाँ, पान पत्ता के जे छेद रहै छै, ओकरे मे चट्टे से दाग देत, अहाँके घुटना। आ, तऽ कहल जाइत छै, कि अगर फोड़ा पड़ल, तऽ नीक छै।
हँ?
हँ, कनिओ टा फोड़ा पड़ जाय तऽ, ओ नीक
हुं-हुं, अच्छा, तऽ अहाँके फोड़ा पड़ल छलै?
एकदमे, तनिक ने, एकदम छोटसन।
छोट सन पड़ल छल, हँ तऽ तनिका नियम खातिर भऽ गेल।
हँ -हँ, बस कहियो, वही बात छै, तऽ ओकरे मे फेर पूजा पाठ होइ छै, रोज कथा होइ छै। आ फिर कहियो कि, वही फूल ओढ़े ले जाय छै, सब सखी संगेत। गीत नाद गाबै छै, फिर लड़की के बड नियम रहै छै, ओ पन्द्रह दिन तक लड़की के अ कहियो तऽ एके बेरके खाना भेटैत छै नीकसँ। दिनमे देखियौ पूजा हो, हँ। एके बेर नै, दूओ टाइम खाय छै, तो केकरो-केकरो में रहे छै, अनूना रहे छै। छै, आ हम सब मे छै कि, नमक देल जाइ छै। तऽ, ए, पन्द्रह दिन। जे रहै छै, देखियौ, पूजा पाठ होते-होते-होते-होते, बारह बजियए जाइ छै। केतनो जल्दी करबै तऽ आ तखन फेर देख बारह बजे अहाॅं के खाना भेटत आ ओय समय तक अहां के कोनो काज करेके नहि छै न जूठा छुबय न झाडू। छुबय न किछ करेके छै खाली अपन नहाउ आ अपने कपड़ा धोक के हटा दिअ।
अच्छा
आ केकरो नहि करै के छै बुझलों आ तखन फिर ह हँ आ फिर सज धज के जितना अहाँ श्रृंगार कर सकै छी करू। जितना कर सकै छी कोनो ओकर अन्त नहि छै। एकदम कनिया-मनिया जैसन हँ। आ ओकर बाद फीर कथा सुनू कथा सुनि के उठ उठबै तऽ फेर खाना खायइो ओ उ ओकरा मे लहसुन प्याज सब नहि भेटै छै। एकदम निमित आहार। बड सुंन्दर आहार लागत अहाँके खाय मे। आ ओकरा खाउ आ तखन फेर देखियौ करते करते फिर साँझ के पूजा होइ छै
अच्छा दुनू बेर दुनू बेर। पूजा होबै छै।
हँ लेक किन जानै छियै बेर डुबला के पहिले अहाँके खा लेबा के चाही तऽ फेर बेर डूबला के बाद अहाँके पनियो नहि भेटत पैनो नहि मिलै छै हँ। पानि भी नहि पी सकै छी अहाँ। फेर अगले दिन भेटत जब अहाँ पूजा पाठ करि लेबै तखने अहाँ पैन पीबै।
बाप रे आ जे अगर रात मे पियास लग जाय सखी तऽ की करब अहाँ?
आ देखियौ ई सब तो भगवान के महिमा रहै छै कि भगवान पार घाट लगाइये दै छथिन। ई तऽ बुझबे करै छियै अहौं।
बाप रे
से नीकसँ बीतिये जाइ छै आ बतिये गेल हमर आब हम दोसर के तऽ नहि जाने छियै सखी हमर त बड नीक से बीतल हं।
पियस उआस नहि लागल ना।
तऽ ऊसभ पूजा पाठ के तऽ जानबे करै छियै कि भगवाने के रहैत छै साक्षात ओ समय भगवाने ठाढ़ रहै छथिन। थिन अहाँके लग मे।
आ कपड़ा से भी तो गुड्डा गुड़िया जे बनै छै उ कोन पूजा मे बनै छै?
बरसाइत पूजामे।
बरसाइत पूजामे नै।
हँ ओकरा में बरसाइत पूजा मे बनै छै एकरा मे नहि बनै छै।
अच्छा ई तऽ बिसहरी पूजा भलय।
हँ कोजगरा भी अलग चीज छै यौ अहाँ सब चीज ऐसब टा एक्के मे मिक्स किया करय छी अ कोजगरा भेल अहाॅंके जे रैत दुर्गा पूजा के बाद आसिन मे जे पूर्णिमासी पड़े छै बुझलौं ऊं दिन के हमसब कोजगरा कहै छी।
अच्छा-अच्छा।।
तऽ ओ उभी होबइ छै अहाँके पहिले साल मे। एकके साल होइ छै।
मधुश्रावणी जे कहल छियै अहाँ।
कोजगरा अलग चीज भेल, आर ई अलग चीज भेल। केश परिछय केश, ऍ
चललिय कतह।
हँ सखि, आओर सखी सब चीज ठीक- ठाक ने।
हँ- हँ सब नीक छै सखी।
नीक छै नए, तऽ अहाँ तऽ बुझिए लेलियै कि हमसब के मधुश्रावणी मे की होइ छै कभी ओहन जे समर्प। हँ ओहन जे कोनो भेटतै, अभी हमर ननद के बियाह भेल छै। जे ई बेर हेतै न, तऽ हम अहाँके बजेबै, ठीक छै।
हॅ हमा-हममे बज हमरा आर के पे--आहाॅ बजैत त हमे जरूर आयब अहाॅ।
हँ- हँ ठीक छै, तऽ हमर होबे कर होबे करतै तऽ हम अहाँ के बजायब अहाँ जरूर से आयब। ठीक छै, ठीक। उ हाथ